नमस्कार
अ नमस्कार आओर बतैयौ ने अहाँ के हाल चाल कैसन छै।
हता ठीक छै। अहाँके बताबै छी। कैसन छी हालचाल
हँ हमरो हाल चाल नीक छै। आओर बतैये ने कन्नहहु राम के का हाल छै।
हूं कोनहु रामके हालचाल बताइ वहाँ के हालचाल बड़ी खराब छी।
ओ का भेलै ह का भे गेलै य कन्हौरामे
अरे कोनउ राम के आर ल अगू लेकिन क्या करी कनहुुएमबे जनतै बाइ उहाँ के धिया पूता कलनुनेतै ग गोरवा हो गेल भ एमेी तऽ अगुआ देख तऽ ई अगुआके देख ताहि ले जाय गेले ने ओ उपर दाँत चितारे लगलै इनकर त दाँत बतैह बाहरी रहलक तऽ देखत ही अ ह ह सहीमे भेलैए मने ई तऽ लागि सकै त से कुछो मने ई पहिलेसँ बैठावल उझल प्लान ब लेकिन नहि ई सही भेलक हँ
ओ
इहाँ के बड़ी खराब भेलक
हँ इहाँ के लो ए आत्मविश्वास न छै। अडन ओक राम ने
कल क अगुआ ब आनर भान मने बानर नमान
और बताउ अहाँके खाना उना भऽ गेलै।
हँ यहाँ के तऽ खाना उनाा हो गेलै, अहाँके बताबै छीन हो गेलै।
हँ, हमरो खाना उना भऽ गेलै, हम खानामे आ खैलिय दाल चावल करैलाके आ अ कच्चा आम के सब्जी रसबला फेर खैलियै ह चटनी खैली हकाचे आम क पुदीना की सब चटनी खैली एक खलियै अचार खलियै इह सब भलै य खाना अहाँ के कथि कथि‌ खाना भ गेल।
इह रोटी खैनी हँ अचार खैनीहँ गरीबी चलि गेलै ह ओहि से बड़ी गरीबी चललक ओहिस न खा पै नी
चलै छै। ने
ह अभी तऽ गरीबी चलि गेले छी।
हँ होखै छै। ठीक हो जेतै सब
कहै छियै से ठीक हो छै।
अरे अहाँके खुश कर देबै अहाँके इतना पुरवा देबै क खुश हो जेबै अहाँके और बतैयै ने अहाँके
आँइ अहाँ अहाँके ह बोलियइ ने
थोड़ा माल पतै भेज जीते छी तहिया प्यास लागै छी गाला सुूख जाइ छी
अरे आज यादे नहि पड़लै य नहि तऽ भेज देती आयल
क सकै छी काहेक दुकान पासे मे छी
अरे पेमे अहाँके कहलू न कहै छै कि हम एथि बन्द हो गेल छी फोन
चाही काहेकि हमरा पास आ जे धरि छी तऽ बहुत
हँ तऽ अहाँ से आब पूछ लेबै धीरजबा से पूछ लेबै अहाँ के अहाँके पूछि लेबै नह नह हम हम अहाँके करबा देबै भेजवा देबै करु
अपन अपन बात कहै छी
हँ अहाँके कहलियै अहाँके खानामे सभसँ ज्यादा कोन खाना नीक लगै छै अहाँके आज कोन खाना खयले छी ई बताये
यहाँ तो खोएले छी अचार रोटी खोएले छी आ खाने मे पसन्द छी मटन बिरियानी चिकेन बिरियानी बकरा बिरियानी कुकुर बिरयानी आओर ए बतक बिरियानी हहाथी बिरियानी जुगर बिरियानी आ घास पाता बिरियानी
से कि राक्षस छी ए इतना कौन खा ले बिरयानी
पसन्द छीयय खाइ नए छीय काहेकि बहुत गरीब हम छी
ई पसन्द गलत छै अहाँके
दिन मे चार रोटी खा के सुतल छी
हम्म हम्म परै छी हम्म हमरा खाना मे कथि पसन्द छी।
बताबै छी ने
हमरा पता नहि छीयय पनीर बिरियानी फेर पसन्द छियै। अ अहाँके बता दू सोयाबीन बिरयानी
ह्म
फेर पसन्द छी। हमरा के आलू बिरियानी आलू बिरयानी हमरा बड़ा नीक लगै छै। बड़ा अच्छा लागै छै। आलू बिरयानी अहाँके खएले छीिय कि नहि अभी आलू बिरयानी
बिरियानी तऽ खइले छी। लेकिन हम सुनले छी, लेकिन ना खइले छी। कहाँ जानी बिरयानी मे बहुत लोको होते छै, ने तऽ मटन में भी आलू लगा देबे छी। में बिरयानी मे भी आलू लगा देबै
हँ, बहुत लोग हँ, स्वाद आबै छै। आलू के अच्छा से मने बहुत लोग होइ छै। ने तऽ आलू के शौख ना हइ ई लगाइ लेकिन अहाँके बता दी कम खरीदलै ने जे मीट मछली उहे लग लगाबै छै। आलू कि जादा हो जाय आ जादा लोकोग खा लै छै। ओहि से आलू लगै छै। अहाँके कुछ त समझू का करब अहाँ के
अरे सुने मे आबै छी। कि यहाँ के है ने पैसा थोड़ा बढ़ा देबे छी ऐसे ऐप मे
हँ बढ़ा दै छै। लेकिन कहुना क बढ़ाबै छै, ज जब अहाँके अच्छासँ काम करबै ने तब जहाँ अहाँ के तीस गो कम्प्लीट हो जेते दूगो आई डी पर तीस तीस गो हँ तब तब ओ कोनो कहला पर ओ सक्षम गुरुप कहला पर तब बढ़ा दै छै अहाँके कहबै कि
अहाँके ऐसन सिस्टम न छियै ई कहै छै ने सुनै छी ने हेलो हेलो हेलो अहाँ के आवाज कट कट के बहुत कट कट के आबै छीयै
अब ठीक छै
हँ अब ठीक छै सुनै छी ने काहकि हौ ईगो आई आई डी छियै ने हमर तऽ वहाँ पे विड्रो पता ह कितना लागे छी दू सए मतलब दू सए लागे छी ऑटोमेटिक मतलब एक सए तीस गो बढ़ गेल छी
हाँ हाँ तऽ ओ बढ़ा हाँ तऽ ओ बढ़ा देबै छि अच्छा आ एप न छी वहाँ देखाबै छी भले कम लेकिन देबै छै जादे
नहि पेंडिंग मे पेंडिंग मे पैसा उगे
हँ पेंडिंग मे देखाबै छै तऽ अहाँके कोन फेंस डैशबोर्ड मे जेबै ने जब तऽ ओहिमे भले कम देखेतै लेकिन एप एक एक रुपया जोर के देवेलै जादे बढ़ाइयो के देैबैलै तऽ अहाँके आज अच्छा से काम करियै हाँ बोलै
ह तऽ मतलब न पहिले पेंडिंग मे देखाबे छै दू सौ छ रुपया उस के बाद कुछ घंटे बाद पाँच छे घंटे बाद बढ़ा देवे छीये एक बार बढ़ाबे छी
ओ
कैसे अछी
काइल अच्छा हँ बोलिय ने अहाँके
की की खाय मे अहाँके पसन्द छी फेल फेवरेट
अहाँके दस सेकेंड मात्रामे रुकि जाइये अहाँके हेलो हाँ नंबर लिखल जा तिहत्तर बीस बीस बीस छियासी छियासी छिहत्तर छियासी छिहत्तर अनठावन हेलो
हू बोलै छी
हँ अहाँके पूछै छियै कि खानामे अहाँके अ नीक से कोन कोन खाना अहाँके बना लेबै छी
इहाँके तऽ बना लेबै छी मटन पनीर बना लेवे छी खस्सी के पनीर बना लेवे छी मटन मटन हांडी बना लेवे छी और चिकेन बिरयानी बना लेवे छी चिकेन हांडी बना लेवे छी आओर सुगर बिरयानी बना लेवै छै कुकुर बिरियानी बना ले कुकुर हांडी मन बना लेबै छै कौआ मटन बिरियानी बना लेबै छी
हँ यही है हेंलो
हँ बोले
कथी कथी अहाँ के बना लेबै छी
मने अहाँके बात न सुनै छी
बोलिियए
एतना बोलै छी मने
हँ सुनै छियै आ सुनै छियै लेकिन मुह म चाउमिन ई सब बर्गर उर्गर बना लेबे छी यहाँ के
हँ अहाँके चाउमिन बना लेबे छी बर्गर बना लेबे छी पिज्जा बना लेबे छी रोटी बना लेबे छी वहाँ के पिज्जा के रोटी छी ने हेलो
हँ हँ हमहुँ बना लेबै छी आओर त ने अहाँके ओ मौसम कइसन छै
यहाँ के तऽ मौसम थोड़ा अभी खराब हो गेल छै कब बारिश होइ छै पता न चले छै
हँ ई तऽ है रात के होते शाय लागै छै इधर बारिश होतै रात के
ह इह तऽ होते हमरो तऽ लागे छी
ह ह आओर बताबै छीियै ने आओर सभ हाल चाल सब नीक छै ने
हँ नीक छै यहाँ के तो हाल चल नीक छै यहाँ के बताबै छियै ने
हाल सब नीक छै अहाँके
मम्मी मम्मी पापा लोग कइसन हाल छियै
अहाँ के बता दी सब नीक छै अहाँ के ब
परिवार मे परिवार मे सब नीक
हँ सब लोग नीक छै प घर परिवार मे अहाँके परिवार मे सबलोग नीक छै मम्मी पापा माता पिता ई लोग बाबा दादी सब लोग निक चलियै ठीक छै अहाँके धूप अहाँके बड़ा बता दी की गर्मी चलै ह अभी त घरल ह बात चलु ठण्डा मौसम है न
हँ
चलिये आहाँ से बात करके बड़ा नीक ठीक लागल धन्यवाद
धन्यवाद नमस्कार गप मे न आ सम